हेलो हँ गोर लागै छै दीदी
खुश रहू पढ़ पढ़ै लिखयमे भगवान करय मोन लागए तरक्की करी आओर सब कहियो कहियो बौआ
ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ कहियौ अहाँ ठीक छी
हँ हमहुँ ठीक छी अहाँ तऽ एखन तऽ घूमैत फिरैत हेबै
हँ एखन की घूमब बौआ तऽ बहुत परेशान करैया एतऽ आ माँओ के मोन ठीक नहि छै एखन माँ धीरे धीरे ठीक हेतै ताहिके बादे जहन ठीक हेतै तहन तऽ फेर गामे एबै
आब सुन अहाँ अहाँ जे मुन्नी बाबा लग जे गेल छलियै तऽ ओत कहााँ बहुत प्रसिद्ध छै बात सब कनि कहियो अहाँ जे गेल छलियै तऽ ओहिके बारे सबमे
ओतय जे मुनि बाबा छथिन ने बौआ बेला मे छथिन बुझलियै
हँ
आ बेला मे हमर पिसियो साासु के सासुर छनि पीसिया सासु तेहे के छथिन हमर तऽ हमस गेल रहिय सावन मे ओतऽ घूमय लए हम तऽ दू बेर गेल रही एकार महाशिवरात्रि जे होइया
हँ
ओहिमे गेल रही आ एक बेर हम गेल रही अथी मे सावन मे ओतय जे देखबै अहाँ एकटा गाछ छथिन पीपल के बुझलियै
बुझि गेलियै
ओ ओ पीपर के गाछ मे अन्दर मे महादेव छथिन तऽ ओना बहुत अहाँ जहन देखबै ध्यानसँ देखबै तहन अहाँके ओ महादेव देखेताह आ ओ पूरा मंदिर में गाछ पूरा गाछ ओमे घंटी घंटी घंटी घंटीए रहै छै जेनाकि अहाँके कोनो मनोकामना ये कि भ महादेव महादेव हमरा ई पूरा होयत तऽ हम अहाँके घंटी चढ़ायब बुझलियै ओतय के ई मनोकामना छै जे ओतय घंटी चढ़ायल जाइ छै अहाँके मन्नत पुरा पूरा मंदिर मे घंटीए घंटी घंटीए घंटी महादेव मंदिर छथि आ ओहो बाद मे छथिन बुझलियै खेत तेत छै चारू तरफ आ बीच मे छथिन तऽ ओतय जेबै तऽ मनके बहुत शानं्ति भेटत आ बहुत मेला सभ रहै छै अनदीना नहि रहत आ जेना सावन मे रहत महाशिवरात्रि सबमे बहुत मेला रहत रंग बिरंग के सामान सब अथियो सब भेटत बौआ यौ अथि कोदारि खुरपी हँ सभटा भेटत बहुत नीक चीज सब ओतय पर भेटत जे अपन होइया किसान सबके हम जे गेल रहिये तऽ एकटा खुरपी अनने रहिये आ तऽ आहाँसू जे होइया घास काटे वलाा से अनने रहियै ई सब अनने रहियै
तब तऽ बहुते नीक लागल होयैत ओत तऽ
हँ बहुत नीक बहुत नीक मन्दिर छथिन ओतऽ
कथीसँ गेल छलियै अहाँसभ
हम सब गेल रहियै बुझे छियै ओते पाई कतय से देबे अतऽ सबगोटा मिलाक क पाइ लगलै आठ सायमे टेम्पू भेल रहै ते सबगोटा मिलके देलीयै पाइ पाँच छओ गोटा हमसभ रहियै त सबगोटा मिल क देलियै आओर सब अहाँ कहियौ
हमरो ठीके अछि
हाँ अहाँ नहि कतहु घूमैय फिरै लए गेलहुँ हेँ
हाँ गेल छलहूँ घूमैय लए पिपरा घाट घूमैय लए गेल छलहुँ हँ
हाँ पिपरा घाटमे मेला लागे छै अथी मे ने यै पूर्णिमामे लागै
हाँ पूर्णिमा मेला आओर एहि बेेर जे गेल छलियै हमसभ एनाहिते घूमैय लए अखनो मेला लागल छलै ओते बड़का मेला नहि छलै तऽ ओ मेला सब लागल छलै
हाँ नहि गाँवके आनन्दे किछ अलग रहै छै आ इंद्र पूजा भेल आ इ गणेश पूजा भेल आइ जन्माष्टमी भेल आ दुर्गा पूजा के तऽ बाते जुदा छै दुर्गा पूजामे तऽ जेना लागै छै कि कोन बहुत बड़का उत्सव छै दुर्गा पूजा अपना बिहारी सब लए अपना मैथिली के लोक सब लए सबसऽ नीक दुर्गा पूजा छै ओहिमे किछ रमन चमन अलग रहै छै उपास करू हाँ दस उपासो नहि पता चलै छै हाँ आ दस दिन उ पासो नहि पता चलै छै ने बौआ केना बीत जेतौ नहि बुझबीहिन
अहाँ सब करै छियै से उपास
नहि नहि करै छियै बौआ छोट छै ने एखन ताहि दुआरे नहि करैत छियै आब सोचै छियै जे करबै आब सोचै छी हाँ आब सोचै छियै करबै
अखन तऽ गर्मियो बड्ड छै
हाँ गर्मी तऽ बहुत गर्मी छै हाँ गाँंवमें तऽ हम जहन आयल रही ताहि टाइममे तऽ कनि मौस- समराहत रहाए
तब तऽ तब तऽ उम्हरो बहुत गर्मी हाएत इम्हर तऽ खाली भोरे भोरे मतलब इम्हर भोरे भोरे चंडाल सनक चंडालसनक रौद उगि जायत ओएह गर्मी केने रहत ने लाइट रहत लाइट तुरंत तुरंत कटि जायत भरि राति आइ त लाइट नहि छलै या तीन बजे तीन बजे भोरमे तऽ लाइट लाइटे एले या आ फेर छओ बजे काटि देलकै
गाँवमे बहुत बड़का समस्या छै लाइट नहि रहत तऽ बहुत बड़का समस्या छै आब की करबै ओहो बौआ नीके लागैत रहै छै
हाँ भरि दिन लाइटे काटत अखन गर्मीमे
हाँ गर्मीमे तऽ बड्ड दिक्कत दैय छै लाइट तुरते तुरते कटत तुरत उतुरते कटक लाइट इएह सब तऽ अथी छै और सब तहन कहियौ
एखन तऽ सब सहिये छै एखन तऽ मतलब जामुन आम सब जे अइ जामुन सब
जामुन तामुन पकैया कि नहि
हाँ एकटा बड़का गाछ छै पर ओहिमे फड़ल छै पर ओहिमे टेरके गिर पड़ले सबटा जामुन तऽ एकटा छोटकी गाछ छलै कमेटाके ओहिमे छलै दस पन्द्रह टा जामुन सब
आ-हह-जा-जामुन जे खायमे सुअदगर लागैत रहैया ओ नूनसँने खाइयो
ओहै तोड़लियै हम खेलियै कनि माँ के देलियै कनि दाइ की देलियै आ कनि चाची की के देलियै एनाहिते एना कऽ कऽ सबके दऽ देलियै या कनिक कनि खेलियै सब गो
मौसी के कहबनि कनि बेसी के खेथिन जामुन जामुन बहुत फायदा करै छै
जामुन भऽ गेल तारकुनसभ भऽ गेल ईसभ
तारकुन जबै तारकुन खेला तऽ हमरा कते साल भऽ गेल नहि पूछू एकबेर अहीं खुएने रही ताहिके बाद कहाँ खेलौं हैं तारखुन और कटहर तटहर यै कि नहि
कटहर हँ कटहर तऽ अछि बहुत अछि एखन तऽ कटहर आगुओ मे अछि पीछो मे अछि कलमो मे अछि कटहर सब
आं कटहरके अहाँके केहन सब्जी नीक लागैया तड़ि कऽ नीक लागैया की ओ मीट बला
नहि हमरा सभटा कटहरके सब्जी नीक लगैया केनाहितो बना दियौ अहाँ उबालिओ कऽ या मीठो जेकाँ या तैड़ोक
तहन तहन तऽ अहाँ असली हमरे भाय छी हमरो बहुत नीक लागैया कटहर के केनाहो बना दिअ
कोफ्तओ बना दियौ तऽ फेर कटहर के ओहो नीक लागैत छै खायमे
तऽ अहाँके कटहरके कोफ्ता तोफ्ता बनबय आबैया
हमरा तऽ नहि आबैया माँ बनाके खायइ लए तऽ हम खाय छियै
हँ तऽ नीक लागैया नै
हँ
और सब तहन कहियौ
हमरा तऽ मैगी के अलावा और मैगी के अलावा तऽ हमरा और पास्ता के अलावा किछु बनायल नहि अबैया हमरा तऽ एखन
हँ आब झुक के बच्चा मैगी खाइ छै पास्ता खाइ छै आ हमरा सबके जमाना मे बौआ मोटका रोटी नून तेल आब कालिके जमाना मे उएह मोटका रोटी पर ओ दऽ दै छै किदन किदन सभ दऽ दै छियै तरकारी सब ओकरा कहै छै लोग पिज्जा बुझली रऽ बौआ आ हमरा सब जमानामे तऽ ओ रहै चाउरक रोटी नून तेल परोड़ के चटनी आ भाटा चट बाढ निक ई सब स्वाद छै आब खाय छै लोग पिज्जा परोड़ के तरकारी तऽ हमरा ओते नहि विशेष लागैया पर हाँ परोड़ के चटनी परोड़ के भरुआ बहुत नीक लागेयै
सबके अपन अपन जीहक अथी होइ छै स्वाद
हँ अपनन अपनन मुह के स्वाद
बौआ सब ठीक छै सब बौआ सब
हँ सब ठीक छथि बौओ कहैत रहै छथि मामा मामा आब कहलियै जे आब तऽ मामा लग जेबे करब किछु दिन बाद
कहिया आबै छियै तब अहाँ सब एखन
आबि जेबै अगला महिना तक देखियौ ने छै जे अगला महिना तक आबि जेबै बौआ के बड दिक्क दिक्कत होइ छै एतऽ त सोचै छियै अगला महीना तक आबि जेबै माँ ठीक भऽ जथिन कनि नहि खाय नहि पीबे छै एत अहांके एत के खाना पीना बुझते छियै बाहर के केहन होइ छै दूधो दही बाहरके ठीक नहि होइ छै हँ अहीं के भगिन ये असली भगिन अहीं के ये
असली भगिन ओ हमरे अछि
हँ हँ हिनका एतका पनि नहि पचैत छ किछु नहि खाय चाहैत छथि ने किछु पीबऽ चाहैत छथि खाली भरि दिनमे खाली कनैत रहै छथिन आ हम किछु करबै खानो बनबे छियै तऽ हिनका लऽ के बनबय पड़ैया आब जे चीज करै छियै से ई ओ तऽ ठाढ़े रहै छथिन या कोरे मे रहै छथिन तऽ कोरा मे लेने लेने निचा नहि रहै छथिन आ चलै छथिन अं आंय
काने लागै छथि
हँ बहुत कानऽ लगै छथिन नीचा मे रहिते नहि छथिन हम जतऽ रहबै ततऽ नीचो मे रहथिन आ हम नहि रहबै तऽ हमरा पीछा पीछा आबि जेथिन
कते सालके भ गेल तैत ओ
ओ एक बरख के भऽ गेलै
एक बरख के तब तऽ बहुत नीक अछि अखन तऽ परेशानियो करैत हैत बहुते अहाँ सने
बहुत बहुत परेशानी करै छै तऽ गांव मे ई रहै छै गांव में कतौ खसितो पड़ितो छै तऽ गांव में अपन माटि पर रहै छै
हम्म हम्म
आ ने एता की छै घर टाइल्स मारबल वाला घर में ते बुझते छीये एक रती चोट लागल तऽ बुझियौ जे दिक्कत भऽ जाइ छै
छैहे कि ओना तऽ
त दुआरे दिक्कत भऽ रहल छै आओर कमजोर भऽ गेल
आब के जमाना में सब चाहे छै जे हमर घर में प्लास्टर मार्बल और टेल्स लागि जाय
जकरा बाॅआ पाइ छै तकरा नऽ आब हमरा सभके नहि अइ तऽ हमसभ तऽ माटेके घरके बुझैत छियै टाइल्स मारबल सबटा की बुझलियै ओएह सभटा छी जे माटि पर निपलहुँ ओकर अलग अथी रहे छै नीपलहुं तऽ ओकर अलग देखाय में लागत चिक्कन चुनमुन आ टाइल्स मारबल तऽ रोज एक केदनि खाना पीना नहि भेल या नास्ता केने छी आ बौआ के नहेलहुं हैं आ ताहिके बाद आब खाना हेते बौआ कनि सुतथिन ताहिके बाद खाना खेबै बच्चा ल क नहि होइत रहै छै ने
ओ सब तऽ सहिये छै गाँवमे रहै छलियै तऽ हुनका दऽ दै छलियै तब मतलब इम्हर त ओ हुनका लग तऽ रहबो उ अहाँ के मम्मी माँ सब लग तऽ रहबो ने करैत हेतैत
नहि एहि पर अनचिन्हार लागे छै ओतय तऽ ई छले जे ससुरजी लऽ ले छलखिन हे तहन सब हँ राजमा ल ले छलखिन आ दुपहरिया के जेना खाना खाइ छी आब ई सूते नहेने छै किछु त हुनका ससुर प बाबूजी के द दै छलियनि है त बाबूजी अपन पेट पर ल क सुता द छै ह एतय तऽ बहुत दिक्कत करै छथिन
चिन्ह छैना त अनचिन्हार लागै छै सबसँ
हँ जहन की बुझियौ कते दिन भ गेलै ताहिके बावजूद ओत ई छले ने जे खुलल मे सभ ल जाइ छलै आब एतय कतबोत एकटा रूम सँ दोसर रूम ओहि रूम सँ दोसर रूम आ फेर हमर छोटकी बहिन के देखे छथिन त हुनका से लग रहै छथिन ओ रहै छथिन त नीचो मे खेलैत रहै छथिन बुझलियै
त अहाँ केँ एखन सासुरमे मतलब ओसभ अकेले छथि ससुर सभ
हँ ससुर सभ एखन अकेले छथिन तऽ पितिया सास एखन खाना पीना बनबै छथिन द दादीजी के
अहाँकेँ दियादनी नहि ले से पृथ कऽ कऽ
दीयादनी नहि एलखिन हे घुमि कऽ ओ कनि घुमय फिरै लए गेल छथिन त आब देखियो आब कहिया तक एथिन काल्हि हुनकर बौआ के जन्मदिन छियनि त जन्मदिन मना क ऐथिन बड़का लोक बड़का बात से होइ छै ने
छैे की घूमेे मे हुनका कनि मोन लागै छै अखन तऽ
हँ घूमे मे मोन लागैत छै सबके अपन अपन सोच छै बौआ